केहड़ो हाल आ भेण, हा आहियो आहियो केहड़ो हाल आ भेण?
हा थर्टी सैकिेंड लॻंदा अथव, हा टीह सैकिणड चवंदी आहे न लॻंदा आहिनि।
अच्छा ॿियो?
हा पोइ ईअं रखे न छॾिजे फ़ोन, ईअं हैेलो हैेलो कजे, हा मस्तु, तव्हांजो कीअं हाल आ?
मस्तु, थी वियो नाश्तो पाणी, थी वियो?
नस्तो थी वियो, बसि हाणे मां चां पई उथां, रोटी वोटी ठाहे वठां, टाइम थी वियो आहे चङो। नास्तो चेहङो फुल्को।
अच्छा।
तव्हां छा ठाहियो?
मां पोआ ठाहिया।
हा पोहा ओके मां ई जामु ॾींहंनि खां न ठाया आहिन ॾिसां सुभाणे मां बि ठाहे वठंदमि।
बबू खे वणंदा आहिनि न, त मां चां उहो ई खां मुंहिंजो घोट बि वेदो हो अॼु हितेईं कम हुयस।
न पर सही आ न हिकु ई नाश्तो, सही आ, ॿियो ॿ ॿ टे टे नास्ता पर अॼु अॼुकल ॿारनि खे पंहिंजा शौक़ तन चवंदा आहिनि हे न खपे हाणे मुंहिंजे लाइ ॿियो ठाहे
थींदो ई आहे न।
हा ॿ ॿ टे टे, टे माण्हू टे नास्ता
माखा न पूजंदा आहिनि, चवंदीआसि मुंहिंजो घोट सुबुह नवे बजे निक निकिरी वेंदो आहे नवे बजे साढी नवे बजे, आऊं मां सुमां बबूअ सां देरि सां, पो कहिं महिल देरि थी कल्ह बि ॿ थी विया, पिचर त आयासीं ॾेढ वजे
अरे हा, पिचर कीअं लॻव? मां एक्चुली हिन करे बि फ़ोन पई कयांव।
मस्त लॻी पिकचर मस्त कॉमेडी। चार हा हर चज टमाल हा हर चज टमाल फट हदी। हा पर मस्त हुई मज़ो आहियो।
उहो ई उहोई हा।
त वियास हिक थियो वरी पो हुनखे क्लाइंट जो
पो रोटी पाणी जो छा-छा कयव रोटी
त न-न खाई वियासीं पो त हाणे होटल वञ त ॿारन खे खपे थो न
हा उहो थोरो घणो स्नैक्स वरी खाधो हूंदो।
बस पिचर ते वियासीं न पि्चर ते वियासीं हुते सबो कोल्ड्रिंक पीथई बबू बस भई वञू था पिचर त खपे त म ॿारन खे त
रोट खाई न न पो बस इहो स्नैक्स ई वणे थो इहो समबोसो पावओ वड़ो पावओ
त हिते हो छा टाकीस में लाडा आहे ॿाहिरां खणी वञूं असजे हिते
न-न कान्हे असांजे हिते बि कान्हे
हा त हुनजे करे वरी उतां ई वठणो पवंदो त जे बबूअ जे ह सबोसा वठूं।
न असांजी कमाई वरी कीअं थी न तहां ॿाहिरां ई
अड़े ख़बर थई कल छा थियो वियासीं डाकस में मुंजे घोट हे न पर्स मां पर्स पासपॉट कड विसरी वियो पो चैकिंग कंदा आहिन न पो पास पई अचेस इ छा खणी आयो चईसि ठीक आ पास त ॾेखारियंस वरी ॿ ईहे फर्स जी ॻोल्हियूं मुखे खंघ थी वई न जाम कंहिं कंहिं गलो सुकी थो वञे हिनंहिं मल ॿ ट्रे पर्स जी गोलियूं खणी हल पो खंघ थींदी त े मां चुसंदमि खणंदम त खणी हलंदम अड़े उहो बि त अल्लाउॾ न आहे ब गोलियूं टे लइ टे खाईं वधीक ई न खाईं पंहिंजे लाइ ॿ मुंजे लाइ खाईं। भई ॾह कलाक वरी गले में
इहो न तव्हां पर्स में विझो गोलियूं न आहिन हिनन खे ॾिसण ईंदा त पो न अलाउ कंदा आहिन।
अरे पर्स में बि मां खणी न आहियां मुंजा बबु आहे ऑनलाइन पेमेंट हले थी। मुंजो मुर्स मां कुछ खायो ई न थल मस्त जीन टॉप पाए करे मस्त मैडम वांग चालू थी वमल हुनन सां गॾ। ऐं गूगल में सभिन खे आहिन न पैसा त मोबाइल में अॼकल।
अॼकल मोबाइल में आहिन न त टेंशन कान्हे हा
त उह बबू कई हिनमें पंहिंजो ऑनलाइन टिकट कढायो वञी करे पहिरो सॼी पैसा भरिया ऑटो जा
हा
टैंशन छा जी, ब्बू चय पयो खएंनो आ पंजाह रुपए हिक संबोसो मिलंदी त चय ठीक आ पो छाअ रोज़ केड़ो त खांउ?
अॻो मिलंदो आ अंदर हिन करे त हू चवंदा आहिन न खणी अच कुछ। ॿाहिर तव्हांखे वीह में मिली वेंदो ॿाहिर अंदर वञ त पंजाह।
त उहो ई न हिनन जी उहो ई त चयोमांन हिनन जी तोकिज़ वार जी कमाई आ।
कमाई आ टॉकिज़ वारन जी, हा
त बबू चए प पो छा हे कॾे - कॾे त अच कहिड़ो असां हर दफ़े ईंदा आहियूं माण्हू। त महीने महीेने में ईंदा आहिन न।
चाईंदा आहिन न पो हुनन मां छा कंदा?
त मुंजो बबू चए प पो छा हे, ख़र्च करे मां हिक सम्बोसो वठ बाक़ी ॿ चई ॿ प्लेटूं वठां त मां पप्पा तूं खा मा चयो पेट भरयल आ, चईं न ॿ वठनदम प्लेटूं हिक कोफ़ीं काफी पियंदम। कोक जा भाई कोक केतरी थी नंढी ॿसर रुपया कोक
हा महंगी महंगी अंदर ॾाढी महंगी हेतरि सी जेकी असांखे हिते पंजाह रुपे मिले न त बीणो तीणो त वठे।
उहो ई मां हैरान थी वियमि ठीकु आ पंजाहु रुपये सबोसो समुझो तव मोकिलि बि आई जो पलच जो हुयो।
ईहा
पो कोक जो बि ॿ सौ वरतई टोटल चार्ज चयमांसि पीॾे खे ॿुधाईंदी त पीॾे गुसो कंदीय।
हा
त सुबुह ॿुधायमि भई पो कुझुई हा हिन करे हिते ई मां मना कंदो आहियां ना हलो। तोखा भाड़ा बि त लॻंदो आ, मां पो छाहे चए तो ख़र्चु कया तो माउ पीउ मथां ख़र्चु कया न।
न ठीकु आ न कमायव बि त थो न।
त हो चए तो मां जॾहिं तां ख़ुशियूं ॾियण लाइ तयारु आहियां त तवां वठो न मूंखा ख़ुशियूं। न भई कंहिंजी औलाद पुछंदी बि न आहे, भई माउ पीउ खा पंहिंजे दोस्त यार सां घुमंदी आ फिरंदी आ।
न न सभु के के आहिनि ॿार सुठा चवंदा आहिनि हलो हलो उहो त आहिनि। पर माना ख़र्च त थींदो हाणे हले।
न न ब मुंहिंजो घोट छा ॿुग्गु आ, थोडो बचत करणु वारे हिसाबु सां, भई फाल्टू पैसा छो ॾेअणा। घर मां रोटी चङी तरा खाई वञिजे। हुते कुझु न खाये पिचर ॾिसे एतिरो बसि, मुंहिंजे घोट ई नथी साईं जल्दी ईंदी आ, मुंहिंजो घोट हूं आहे थोडो।
अच्छा, इंटरवेल में लॻंदो आ कुझु त पॉपकॉर्न खाइजनि या त वरी समबोसो पाओ या बड़ो पाव खाइजे।
हा त चई मुंहिंजी दिलि नथी थे त चई मुंहिंजी दिलि नथी थे खाइण जी तव्हां खांओ त हाण चई पपा न खाईंदो। चईंसि न, वठी आसां भई मां चयो मां हे वेंदुसि न चवंदुसि। त मां ई चयोमांसि, हा त न करु न न हिनकरे त हिनखां समबोसा ॿ वठी आयो, च मांसि पहिरें ई हलंदी। गॾु त वठणु ॾींदी चवंदी न बसि पंहिंजे लाइ जेको आहे तूं वठ। त मां ई वईमासि त मां ख़बर तव मां किटकिट न करंनि आयसि। हूंम
समबोसा वड़ा पर हाणेई हाणे खादी नथो पुॼे ऐं हाणे तेल तेल जीूं शयूं बि थोडी घटि तीथी वयूं आहिनि न, न पहिंरी हे मौस मौसम बि अहिड़ो आ नथो वरी खंघ गलो जल्दी तो पकड़जे।
हाणे तकलीफ़ूं बि जल्दी ती थियनि न हाणे, कई तरियल शेयूं खा त हुन में तकलीफ़ूं बि जल्दी थियनि थूं पकड़।
ई अम्मा
अरे मां ख़बर तव भले पकोड़ो बबू मुंहिंजे दिलि सां खाईंदो, ब्रेड जा भॼीया चवदीमांसि ठाहे ॾे। सौस सां मस्त ॾिसि, ब्रेड जा हा। दिलि सां खाईंदो, हाणे हुने ॾींहुं शाम चई मूंखे नथा वण टेस्ट ही न थी वञे।
अरे न हाणे अलाए छो शयुनि में बि टेस्ट ही काने न अट्टनि में टेस्ट न, तेलन में टेस्ट न, छा मिड़ेई हलणो आ।
ठीकु आ भई बबू, त वणेई नथो ब्रेड जो त मां चयोमांसि दिल सा त खाईंदो हुऐ तूं। चई हाणे वणे ही नथो टेस्ट।
उहोई उहोई
त हाणे उहोई तो थींदो न सेम।
हा न।
त मां चयमां, चई मम्मी तूं हल पप्पा न हलंदो, मां चयोमांसि ठीकु आ हले ती मां।
त हाणे मंझंन जी ठही वइ तव, रोटी ठाहे वरतवि?
ही बि बस् ई पई सोचां बबु आयलु आहे, अरे मां आई हुयमि फ्री आहे न, हुन खां पहिरों मुंहिंजो घोटु भाॼी वठी आयो, भींडियूं पाण ॾिसां शिकिल कीअं पई आहे? उहोई पई आहे। शिकिल ॾिसां न त कहिड़ियूं ख़राब थी वयूं आहिनि। कहिड़ी सही पई आहिनि अञां
ईयो उहोई कारियूं थी थियूं वञनि
हा त मां चयो हाणे पोहा खाई वियो बबू, हाणे राति जो सिधो अठें बजे ईंदो घरु। त हुनजी मंझन जी रोटी आहे न हाणे
त मंझंन जो उते ई खाईंदो अथव?
न मंझंदि जो हाणे ॾिसु, पार्टी आहे बडे पार्टी आहे त मंझदि जो हुते जिते हूंदो
अच्छा पार्टी आहे, त उह उते ई खाईंदो न।
बर्डे तसि वॾो कोई आह, ऊहे कंदा आहिनि। शादी- वादिनि जा, उसे गाड़ी वाड़ी न हुदन सींगारियलु, वॾो माण्हू आह, सम्झो हुन जो बडे अथसि। त हुन करे रील लाइ, सॾु कयो तईं सि
अच्छा अरे वाह, त हुते ई रोटी हूंदी न शादी
त स्नैक्स- विस्नैक्स हूदासि जेको हूंदसि खाईंदो भला हा त हुते मंझंदि जी रोटी अ भंन ठी भींडियूं- बसर न खाईंदो आह, त असां ठीक आ मुहिंजु घोट त भींडयूं पयूं आहिनि न सकारती थींदियूं। न त ख़राबु थींदियूं हाली पई हुजनि। जबकि भॻवान जी कृपा सां
भींंडियूं बि न कॾहिं वणनि थियूं, कॾहिं वणनि न थियूं
त भींडियु हाण भिडियूं पयूं आहिनि, त मां मसाले में ठाईंदमु, पो मुंहिंजो घोटु खाईंदो आहे त मसाले में नथी वणे बसि पेट भरिजी वियो बसि। त चयो मांसि मां त भींंडूं बस बसर थोरो विझी करे, ॿ टे हिकु ॿ पटाटो विझी करे हिकु ॿ बसरु विझी पटाटा, हा- हा पर मां टमाटो पीसे विझंदी आहियां।
हा न त वरी खिल छिलका- छिलका ईंदा आहिनि, वात त में, न न वणंदा बि न अथव सही में, मां बि पीसे ई विझंदी आहियां।
चवंद
या त हुन धाॻे वारी चॉपर आहे न, धाॻे वारी चॉप
न - न हो हाणे हो, धागे वारो न टुटी थो पए, सम्झो पाणीअ में रखी करे न त उहो इह पुष करण वारो जो मथां इएं, टक- टक करण जो न न, एक्सरसाइज़ थी थिए पाण।
ईहयें ॿिन्हिनि हथनि जी।
ऐं हुनखां पोइ न, हे वठि बि न हुनखां पोइ टुटी पए धाॻो पए दाॻो वठंदीमि, पोइ जल्दी- जल्दी टुटी पवंदो हुयो। त हिन करेे मां धाॻे वरतोई न हाणे, मुंहिंजे बबूअ खे चयोमांसि हले थो न, पंहिंजे दोस्तनि सां शॉपिंग करणु वयो। चइमास चापर मिलई दॿाइण वारो, त उहो वठी अ
हा आहे त सुठो, मूं वटि बि आहे। मूं वटि ॿई आहिनि, धागे वारो बि आहे हो बि आहे, पर हले
चे अ न जाम टुटी पऐ, कचो हाणे, पहिरियों हो न जे को चॉपर हुनजो धाॻो थोड़ो मज़बूत हूंदो हुयो। ऐं हाणे जेका नवां- नवां निकता आहिन चॉप हुन में
तूं ब स तू व
त धाॻो त टुटी पवंदो आहे, करे- करे पाणी, रखंदी भले सुके में आहियां। तॾहिं बि यूज करे यूज़ कर, धाॻो कचो तो थी वञे।
अरे बाप रे न पो तव्हां शोकेज़ में रखो न, तव्हां किथे रखंदा आहियो? हा त ॾिसो इहे मथे ईअं खाना ठहियलु हूंदव न,
न खाना ठाहे पासे में हिकु किचन आ इयं वॾो थलो हिक कुंड पासे रखी छॾंदी आं भई जिते पाणी न लॻे भई यूज़ करनि ता अॻे बि ईयंइ न न धागो कच्चो तो थी वञें टूटी तो पए, जिअं रस्सी किअं हूंदी आ रस्सी जिअं कि असां माण्हूं खिचंदाइन ॿ टे दफ़ा यूस कंदा आहियूं पाणीअ में न नदीअ सां त समझो यूस करेणि उ कीअं थी वेंदी आ,
मुंहिजो न साल खां उहो ई वेठो हलेव,
तव्हां घट यूस कंदा हूंदव मां वधीक मां हर कें
कंदी आं मान मूंखे ट्रे चार इन न मिक्सर आहिनि वरी ए दॿाइण वारो जेको चॉपर उहो आहे, कॾहिं कुछु कॾहिं कुछु हले तो वेठो
हा त मां वरी हिकिड़ो ई यूस कयो न, हाणे वरी बब्बू जेको इहो घुराए ॾे, हा त मां बसर कुछु हथ सां कटेईं चीर ता थियनि पो सड़े तो सॼो अंगूठो कें में सॼा ईअं हथ कारा ता थी वञनि त हिन करे मां चयमि बबू खे आञें ॾे
हा
हम्म--त हाण जेको बि हूंदो आ बसर पोअण लाइ या कंहिंजे लाइ बि हूंदो आहे त पो हुन में ई करे छॾंदी आहियां। टेशन में भाॼी, हम्म त हाणे वियो त चई ठीकु आ मम्मी रात त पहिरे उहोई सुबुह पिड़सि खे ॿुधाये पियो चार सौ रुपया चईं मां त ख़बर आ न चार सौ ख़र्च करे आयो हूंदो।
हा चार सौ हा न थेएटर में वञ न त इअ लुपरी लाहींदा आहिंन, पर हाणे कयूं छा असां बि रोज़ नथा वञूं।
हा त बबूअ चईं मां तो ख़र्चु कयां न कॾहिं ऑनलाइन त पैसा आयसि, कल्ह जेका मिलियसि पेमेंट हुनखे कैश पेमेंट मिलंदी आ, हा हिन खे कैश पेमेंट मिलंदी आ न,
हा सुठो तसि न हं
मिले त हू ख़र्च ख़र्ची करे छॾियईं त चयमांसि चईं ठीक आ न, त ऊहोइ हिनजे गोट समझायोमांसि हाणे तुंहिंजो ज़मानो हली वियो अॻिमें ॿियो कुछु हूंदो हो हाणे ज़मानो ॿारन जे हिसाब सां हलणो आ असांखे। भई चई तो वञ हल किथे बि चई तो घुमाए तो अचां हल वञ चुप करे न कंदे पो ज़ाल सां बि आारडे छॾी ज़ाल वठंदे चवंद तुहिंजो पीअ त हमेशा न कंदो वेठो हुज, त माणू ज़ाल मुुडस घुमी ता अचो। पो तोखे बि खणी गीलजें त पो तूं बि त पो वेठो हूंदे पेंजी जाल बि वठीदें, पो मां मुंहिंजी ज़ाल बि त वठी पहिंजे ज़ाल खे चेंजें मां अकेलो तो वेठो हुजां,
हल
पो मां इअं हुन ॾींहुं चयो पो वञी पो वेठो हुजजें अकेलो,
हा
त पो ईअं समझायो मतां दोस्तान खे सामझायो चवंदा घुमाई थो अच त मुंहिंजे त पट फोन कई थ
तव न तव्हांजो घणे साल जो तव?
हा एकवीहं जो आ न।
एकवीअ जो तव न अञा पंजवीह पंजवीह
हा त हाणे जमा करन हाणे गाॾी वरितईं पंहिंजे पैसन सां, आई फ़ोन वरितईं पंहिंजे पैसन सां, कमाए कमाए! आईफ़ोन बि वी चाहे हिकु-हिकु शइ पंहिंजेै पैसनि सां वरती आ, असांखा न वरतो तईं।
न पोइ छोकिरो न-न छोकिरो हुजे, छोकिरी हुजे अगरि अहिॾियूं आदतियूं आहिनि न त सुठो ई आ।
हा त पहिरों पहिरियों इएं नॉर्मल फ़ोन हुयसि
बलींदो त अॻिते ज़ाल खे बि त संभालींदो।
त मां हाणे चयोमसि जेको थी वियो तोखे ज़रूरत जी शयूं सभुिु तुंजी थी वयूं। गाॾी बि थी वये त जुपीटर वठी ईंनीमांसि गाॾी। चईं जुपिटर, हा त चईं जु हर को माण्हू चए थो न एक्टिवा वठी आ न एक्टिवा वठी आ न
न न न जूपीटर सुठी अथव, जुूपीटर मस्तु आ।
त चयमांस साम्हूं वारे जेको हुयो कार जंहिंखां वरती डीलर खां त हुन फोटो शूट कयो हुयो चयमास बबू मुंहिंज जे, त हुन सलाह ॾिनी आंटी तहां पुट जी खणे थो न ते हिनसा असां ऑर्डर ते वञे तो कै केमेरा रखणो आ गिमबल रख हो त हिनमे में वॾी जॻह आ पाण। हिन में न सीटूं, अंदरि जाम वॾी आ हा त सामानु रखण लाइ स्टोरेज वॾो आ त चई हिनखे ईज़ी पवंदी केंह महिल कैमरा खणीं वेंदा न त कैमर बि अची वेंदा हिन में। त डिकी वॾी अथसि न जुपीटर जे हिन जी गरेरी आ
छो जो सीट बि वॾी आ त हुन हिसाब सां ढिकी बि वॾी आ।
हा त उहो मुखे हाणे माण्हू कहिड़ क ॾिस मुहिंजे मुहिंजे सामू कीअं सम्झण आई। ॿिए खां ॿनि सां खां खोलियो त मुखे इह सम्झण मां इह वरिती ॿिए जे चए ते थोरी लॻिणो आ सभु की असांखे जेकी शइ खपे चयन मा मुंहिंजे ॿार खे इह वणी त ठीक आ।
जेको ॿार खे वणे।